हेलो
हँ हेलो
हँ काटिहे नहि आवाज नहि जेतौ तबो पाँच मिनट रह दहे तब अ एयतै हमरामे आ छिय सए रक पुर रहलै हन
हँ स्तर ग सुनलि तऽ राम होइ गेल छ
सत्तर गुना छ त स्क्रीन शॉर्ट मार क आँ
आ पता छै क ओ जे छौ साक्षी छौ से एक तऽ मतलब ओकर बात नहि कहै छैह ् तोहरकी शॉट मार के छौ बासठ से चौंसठ जे कोई कहलकै ऐसे कैसे भ गेल सेै त ओ देखी ने लिखल छौ की सिस्टम ब लीच हो गया है लगता है अभी चेक करते हैं देखली लिखल छै
चेेक करके देख कोन
ह शबली च हो ग बाप
जेकर देखहो ककरो को अथी नहि छिकै तब खानना नुन सुता छ की कोकी
हँ सु तल छै
ओ निशु कहाँ छै
निशो होतै उमरे बच्चा लोकके पास
हम अयबै ने तऽ नुनूके खिलौना कीन देबै बड़का जियाजी कहिआँ खिलौना आनि देतै
नहि कहै छैेवला खेल बच्चा की बुझ चालियो आ सामने ओहो पकड़ि खेलऽ लगतै कोनो बात ज त कि नहि देखने
त जकरा जे बोलल छै बोल
आ बुझिय मिस्टी त बक्सा क्रीम लगबैऽ लुरि रहतै आँय आ से क तऽ केना लगबे छै जस कहियो
बच्चा बच्चा भेलै बच्चा लोग तेरे बाकुछ ने तैयार होइ छै तब बढ़िआं से उएह बच्चा एक दिन बढ़िआं से तैयार होइ छिकै
आ बिजली की कहे रहे राक्षस मकते खाइ अचछ लग छै कहियो आंखि नै देखने छै हं बुजही रात
बच्चा छै तऽ बच्चे नहि तन खेतै मंगला बुदना ननिहर मे देखल हे ओ बच्चा रहे रहे ओ की करे रहे गमला में भात दालि ले आबे रहे रहे आ भुसखरा पर बैठ के आ घर कहाँ रहे ओकर भुसखरा कहाँ रहे डेरा पर हुआं बैठ के काय रहै उ जे छ र
ओ नहि सरबबो खाय रहेै सरबो ऐसए खाय रहे
छियै जे बच्चा के तऽ भूख पेट भरय के अन्दाजा नहि ने रहै छै केितना खेलकै कि नहि खेलकै
नहि बच्चाके होइ नहि छै जल्दी खाय लै छौ बड़का बड़का करमे कनिगो मे सबके होइ छै अपना देखबै ने कने देब दूध खेतै लेट सए अबतार ले क अपना कथी कथीके आँखि बच्चा देखतै देखैतै ओहो देखिए ने लेबै
पहिले दोसराके दूसक नहि चाही
अगर भूइलोसँ मनुआ जइस ज त जतै ने समझमे आ जेतै की भाव होइ छै दुनिआँ दोसर बच्चाके पोसने मनुआ अइसन मु को ने रंग होनि जाउ हमर औरके तऽ एक यार अपन बातो जी लगै छै देखैमे सुन्दरे लगै छै
आब कोई ककरो कथी ल दुोसते आब ज जे होइ के रहते से दुनिया देखबे करतै सभ देखबे करतै आब जे जाइ छै सभ अपना ल करै छै कोइ ककरो ल थोड़े ने करै छै
कालखुना मनुआ हे हिनका ध पकड़िक रटने रहे बाइक जे लए गेलखुन चौक पर तनी देर के लेल रूपा मांगे के लेल से जेकि एते रुपआ सब भाय चारू भाय मिल के रूपा लगेने छै मझिला भायजी तीस हजार रु रुपा तऽ कहै हइ भााय दस हजार रूपा दस हजार रूपआ बीस हजार रूपा एना कए कऽ लागल छै तब जााकऽ बाइकके एलै हँ आ तब कहै छै हमर बाइक छिकै ओकर बाद कन्ने बाइक भरना लगा देेलने रहै से भरना ही छोड़ कऽ रखनी अपन रूपा दए कऽ से कोइ मोल नहि ह जब जाइ छथिन तब हजार पन्दे सौ पाँच सए ऐसे कर के गाड़ी ठीक करा लेथिन र
नयका जे ब्लूवला बाइक छौ ने ओकरो मोटर तोड़ि देने रहौ सभकिछु खराब करि देने रहौ जीजा जी परसँ सभकिछु सेटिंग करबेलखुन आ कोई भी समानके इज्जत से रखबहो तभिए ने सब यूज करबहो एं आ ओ फै देखब खाति मोटरसइकिल गियर खूब मारतौ उठा उठा पटकतौ गोल गोल घुमेतो ओ सब देखेलास से थोड़े ने लोग बाइ भेल नॉर्मल छै अच्छा से चलेते यात्रा के लेलो कह जते ते भए गेले
हँ
खेलमे ने जे ब कलो नहि तक
खाली मतलब ओ तोड़े पर ओक पति तोड़े भागी रहतै आओर सबके पति खर्च करे भागी रहतै ओकर सब कथिक रुपैआ रुपैआ छै सब कतिके रू पता छ कह झिंगा जेलख सब्जी ल पचास गो रुपैआ देलखन ई केहने महने ज ल आ ने त आ तब भोरे भोरा के हमरा कहलिये ने सबजी ऐसन छै तऽ कहलकै से हमरा एते झिंगा छिक ने उहे मस चारि गो द दे को ह ललै छै आ पतिी रुपा नहि देने रहेगी छज नहि के सबजी झींगा कोबी टमाटर करैला आओर भिणडी ह
हँ हिो झिंगा दसे रुपए छै मम्मी सोचलियै की झिंगा कथी ल ककरो बेचते हरा सब्जी हरा सब्जी खाइ छै आल्लू झिंगा खायै ह भिणडी झिंगा कद्दू हरा सब्जी खााय छै आलू रखल छै
आ आने रह एहन कि लगे छै किी नहि पुरिया बालला सब्जी छै प अला सबजी जेसमन्दे
हँ गे पाँच रूपा दस रूपा मे शाम पड़ै छै आर कड़ द देे छै मसर च आर चौ उहे परड़ तोड़ क बेचल जाय रहौ मन
झिंगा देसन रहै पता झिंगा देन च अपना गा काटिक देे छ छै तैसन कीन कऽ ह जैसन कोबी आर दै छियै गाय काटि कऽ ओतय सबजीमे ने मिला जुलाए कऽ करैला टमाटर ठीक रहै
हू
नहि छोट छोट सम त ने ब बड़ सम तो ने बच्चाके बच्चा
ह्म
बसधी नौकर सभके मनतौ सभ वैसे रहतौ
अरबे ती बादमे एक दिन कामदतन
बेसी वऐसे करतै ने सभगो पति बच्चाके बहुत तमानत दुन्नूके शौख लगलै हन ने त छाँटले रहतै सभ गोतनीसँ नहि तऽ सोचलियै अगर रहि जेतै तऽ हमे एक महीना बैठैयो खिला तीरीर बनना ऐसे चलते हे तू हमरा कते बच्चा के अपमान कऽ के देखियो पढ़ियो हमरा से
आ मिया अपन हँ अपन तू सब जान से प्यारा मानै छै कि सब जिगरके टुकड़ा मानै छै ओ बच्चाके तो अपमान करबो हमरा नुनू के बारे मे बोललै हमरा बहुत तब गुस्सा उठलय हमे फोन केलकै रहयसे हम उठेबे ने के लिए हमरा इतना गुस्सा मन कयलके ब्लोक कर
हँसि हँसि के सहि मे मनु कहै रहय हमर कनि तऽ चिन्हलो नहि होइ छै हँसि हँसि के बाजय बिलकुल सही बोलले हँसि हँसि के बेज्जत करतो आओर सब सबजी सब तऽ तऽ सीम के सब्जी दऽ बोलबे केलियो जे कैसे पत्थर सन बोली बोले आ मकइ उठबै ले केना हुकुम दै लेल एलै
हँ
नहि तऽ हबै सुतल छौ ओने से भए गेलै टाइम की एक मिनट रूकै तऽ फोन करै छियौ कनि काम छै